हलो! आवाज़ु अचेव ती?
हा आ
ताहांजी आवाज़ु ॾाढी घटि ती अचे मूंखे।
पतो कोन्हे ॿ मिंट आवाज़ु तेज कयां थो, नेट पोब्लम ईदों हुदोंअ?
तां पंहिंजी थोड़ी आवाज़ु वधायो मोबाइल जी।
हा, वधाईंआ- वधाईंआ।
हम! हा, हाणे सही ती अचे आवाज।
हा, जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल! भा रोटी -वोटी खादव तां।
हा, खाय वरती आ।
अच्छा, छा ठातोयई ताहांजी मम्मीअ?
मम्मी सूजीअ जी हिकु बेमबिनो हूंदी आ, उह ठातिय त अॼ उह त सुबुह जो नाश्ते में ठातियों पे ॾींहं, उह ठातियो हुयो। पनीर जी भुर्जी।
अच्छा, सही त अच्छा, नेरन जी तां हींअर खाधी तव?
हा, नेरन खादी ई कोन हुई।
अच्छा -अच्छा, त हींअर देर सां खाधी तवि ता नेरन?
हा
ॿियो ता वटि मींहु -वींहु पए तो हींअर?
हा, ट्रै -चार ॾियनु खा पएं त थो हिते मींहु। मौसम थदो लगलु पयो आहे त थोड़ो उमस भी आये वधीक त एसी, कूलरन जे बिना वेई कोन था सॻु।
अच्छा! हा, उभु ती थी वञे न, गर्मी ॾाढी ती थी वञे।
हा, उमस त आहे घ
ॿियो सिंधी त्योहार तहां मल्हाईंदा आहियो तव्हांजी मम्मी मल्हाईंदी आ सिंधी त्योहार?
हा हिते चेट्री चण्ड जो प्रोग्राम थींदो आ हिते। पो ज्योति स्नानु थींदो आ हिते भाई हो अमृतवेले जा चालीहा थींदा आहिनि हिते त उह ई सभ मनाईंदा आहियूं।
अ्छा न न जीअं थदड़ी थींदी आ थधो पचाईंदा आहियूं जो खाईंदा आहियूं चैेहरी कोकी मिठी कोकी त कंदी तव तव्हांजी ममी?
हा, ममी ठाईंदी आ हिकु ॾींहुं पहिराइ सभु थधो ठाहे करे रखंदी आ ममी त उहोई खाईंदा आहियूं।
हा, छा ठाहींदी आ तहांजी ममी थधे में?
मम्मी आलू पूरी ठाहींदी आ मम्मी कोकी ठाहींदी आ मिठड़ी ममी हो ठाहंदी आ कोकी हूं वारी बि जेकी ठहन्दी आ
अछ अच्छा अच्छा हा सही आ न सुठो लॻंदो आ न माण्हू ॿिए ॾींहं ते वांदो थी वेंदो आ हिकिड़ो ॾींंह अॻमें भले ठाहिणी पवंदियूं आहिनि कोकियूं। पर खाईंदा आहियूं त सुठो लॻंदो आ थधो ॿिए ॾींहं ते
हा
सही आ जन्माष्टमी थींदी आ जन्माष्टमी थदड़ीअ खां पो ॿिए ॾींहं ते त तव्हां हिते कॉलोनीअ तव्हांजे पाड़े में मल्हाईंदा आहिनि हुते झूलो वूलो टंगंदा आहिनि? कृष्ण भॻवान जो या कुझु
हा हित थींदो त आहे शायद मूंखे एतिरो पतो कोन्हे मूंखे मुंहिंजी मम्मी खे पतो हूंदो एतरो कॉलोनी में थींदो त छा कॉलोनी में मंदर आहे पोइते उते बि शायदि कंदा आहिनि प्रोग्राम लेडीस मिली करे।
अच्छा अच्छा हा सही ॻाल्हि आ। ॿियो तहांजी हॉबी छा आहे? छा वणदो तव?
मां त मूंखे ईअं दुकान वुकान ते वेहणो मूंखे सुठो लॻंदो मां जीअं हींअर ॾहें क्लास में पास थी वयो ॾह क्लास में त हो त हुन मां हींअर मां यारहें में आयो आहियां त मां कॉमर्स वरिती आ हींअर त हीअर आई सी एससी में हुयमि बोर्ड में हुन खां पो हुन में एम पी बोर्ड में आयो आहियां। छोकी मूंखे दुकानु सिखणी आ मुंहिंजो वॾो भाउ आ हुनखे करणो अॻते
त गेम वेम न खेॾंदा आहियो कोई की गेम खेॾंदा हुजो क्रिकेट खेॾंदा हुजो फुटबॉल कुझु
न खेॾंदो न आहिया हिते कॉलोनी में दिक़त बि ॾाढी इन हिते क्रिकेट खेॾंदा आहियूं वणंदो बि आ पर हिते कालोनी में हिते हर घर ते गाॾियूं वाॾियूं सभिंन वट कंहिंखे चओ त सभु असांखे चवंदा आहिनि हिते न खेॾो हिते न खेॾो छा कयूं हाणे। ठीकु आ हाणे ईते हर जॻह खां भढाए छॾंदा आहिनि
अचछा अचछा त मतिलबु ईअं कोई एरियो ख़ाली कोन तव की जो हुते ॿार खेॾी सघनि या कुझु
आहिनि पर हिते कोन्हनि असांजे हिते कॉलोनी में कोननि हिते बाहर आहिनि। ॿाहर बिई कॉलोनी में आहिनि उते दोस्तनि सां गॾु वञिणो पवंदो आ त उहो ई लॻंदो आ घर वारनि खे की भईया ॿाहर पियो थो वञे खेॾण वेॾण या छा त उहे बि चवंदा आहिनि कडहिं कडुहिं मम्मी चवंदी आ, कॉलोनी में जॻह ई कोन्हे छा कयूं हाणे।
ॿाहिरि बि भव आहिनि न त थोरो लॻंदो आ न, बेटा की भउ आ वञे त ॿारु सुख सां वञे सुख सां अचे, थोरी चिंता थींदी आ माउ खे। तॾहिं मांऊ चवंदी आ न, त स्टेडियम ॿिस्टेडियम कान तव तांजे शहर में?
आहे, ॾाढो दूर आ, हाणे कीअं वञऊं यां छा छा वही स्टेडियम ॾाढो दूर आ पहिरियों बंद हुन्दो त ऐॾो दूर अचो त एतिरो रोज़ रोज़ पुॼदो कोने केतरो केर दूर वञे। हिते ई खेॾंदा आहियूं जेको खेॾी सघंदो।
अच्छा, परते तव स्टेडियम ॾाढा।
हा तॾहिं।
अच्छा, हा सही ॻाल्ह आ।
हितां दूर दूर आहे, त एतिरो लॻंदो त कॉलोनी में ई पहिंजी खेॾंदा आहियूं। कॾहिं कॾहिं हाणे खेॾंदा आहियूं रोज़ पर, ठीक आ ॾिसी करे खेॾिणो पवंदो आहे कि भई कंहिंखे लॻी न वञे, या छा ठीक आ। हर जॻह सभिन वटि कार आ, हितों हुतों हटाए करे। ठीक आ हाणे बाक़ी थोडो घणो इहो आ की दुकान ते सिखां पयो थो, हिकु ॾेढु महीनो थियो हूंदो मुखे। हिते वंदे वंदे, हिक शाम को सुबुह जो वेंदो आहियां कॾहिं न त शाम जो वेंदो आहियां। त कॾ मम्मी भी वेंहदी आ कॾहिं कॾहिं। पान मां सिखण पयो तो हिते मां
अच्छा अच्छा, हा सुठी ॻाल्ह आ न माउ पीउ जी मदद करण बि। ॿारनि खे ज़रूरी आ, सुठी ॻाल्ह आहे भाई कीअं माउ पीउ जो साथ ॾियणो खपे।
हवा मुंहिंजो भाउ पढ़े प बी बी ए प थो करे कॉलेज सकेंड ईयर फाईनल, उहो पढे थो हुन, आ
त उहो दुकान ते न वञे बिलकुल भी
ना वेंदो आ वेंदो आ उहो ईदोआ आ की वेंदो आ केर मञे पाइदो हुन खां पोइ जॾहिं। थी वेंदो त उहो भार हुनखे मोकिलिदासे, मां भी वेंदो आयां पर मां घटि वेंदो आहियां।
अथसि, शौंक़ अथसि हुनखे पढ़ण जो।
हा हुनखे पढ़ण जो लॻे त, लॻे त तो हीअ एतिरो कंदो कोन त बि लॻंदो च़ंवन त ता मुखे पढ़यो आ त ठीक आ, भाईया पढ़ -
छोकी अॼुकल महिनतूं ॾाढी थी वयूं आहिनि, पढ़हायूं भी सहिंजूं आहिन कोन। पढ़ाइनि लाइ भी मेहनत करणी थी पए ॾाढी, तॾहिं वञी कुछ थिए तो।
पंहिंजो करे हाणे हिनजो एम बी ए। मोकिलंदासीं ॿार मां दुकान ते वेंहदुम थोरो घणो घर में कमु सिखी वयो आहियां।
सही आ, पढ़ी वठे, कुछ करे वठे। धंधनि में त थी वया आहिनि अॼुकल कॉम्पिटीशन ॾाढा, ऑनलाइन जी वजह सां धंधनि में मात खाई वयो आ माणु, उहे त सिंधी त धंधनि में ॾाढा सुठा हूंदा हुया, पर ऑनलाइन सॼो कमु ख़राब कयो त छॾियो तईं।
करे छा माणुहूं ख़र्च वहे, घर हर घर जा वैन वधी, पैसो त खपे न हर शइ में थो पैसो लॻे अॼुकल ॾिसो था, तुर डॉक्टर ॾे वञु दवांयू जाच चउं हाणे मुहिंझा़ माणु हे पूरो था करे छॾनि पिया हल न पोइ डॉक्टर जे मुंह में पय त माणुन जो भैया ख़र्च त वधंदो ई थो वञे न कमायूं उहे घटिजयूं थियूं वञनि। माणु वञे काॾे पैसे वारे माणुअ खे त फ़र्क़ु पए नथो मंहगाई वधे जींअ कुछ भी थिए हुन वटि त आहे सो करणो ई करिणो आ पिस जी त मध मध्यम वर्ग तो वञे न। मिडिल क्लास वारनि खे पूरियूं सारियूं कमायूं सो सो उननि खे ॿारनि जी स्कूलू ट्यूशनियूं फींसयू भी ॾियणियूं आहिनि त घर ख़र्च भी ॾियणा ऐन। अॼु घर में कुछ ख़राब आ अॼु कुछ ख़राब आ। छों त पुर्तियूं बि
कूलन जे स्कूलनि जी फीसूं भाभी बाक़ी सभु वधी विया ऐन सभु सभु।
जी महगाई वधंदी दिन ब दिन दिन ब दिन।
महगाई वधे थी ऑनलाइन अची वियो आ त उनिन में मात पइजी वई आ।
हा उई त धंधनि में थी वई आहे कमपटीशन हेॾी। छो कमायूं निकिरनि किथे थियूं माण्हू अॼुकल्ह।
ऊई आ। ॿियो रोटी वोटी खादी तव तां।
हा असां बसि हींअर ई रोटी खाधीसि। मां ठाता हुया अॼु करेला ठाता हुया टमाटे में ऐं पनीर जी भुजी ठाती हुई। छा ॿार करे लाइ खाईंदा कान ऐन त मां सोचियमि पनीर जी भुजी खण ती ठाहियां ऐं मुंजो घोट वरी पनीर जी भुजी घटि वणंद तसि त उहो चई करेलो ठाहिजां सो करेला टमा टे में ठाता अऊं पनीर हाणे बसि खाई विया हाणे बस तहां सां ॻाल्हाय अऊं थोरी देरि सुम्हंदासि पोइ घर जा कम ऐन घणा सो उथी करे घर जा कम कंदासि।
उई आ असांजे मम्मी मुंहिंजी काई ॻाल्हि ठाती हुई ॾींह में रोटी में साई दाल ठाती हुई फुलकों खाई करे। सुबु नाश्तो ई न खाधो नाश्तो खाई करे वेठा हुयासी अंसा भी हा जीअं सुमंदासे थो पोइ शाम जोे इते थोरो गणो निकरंदा आहिंयूं शाम जो बाहर। दोस्त सां चकर वकर लॻाए ॾियो बिओ ॿारे करे ऐं छा जेको
अच्छा अच्छा अच्छा कोई वेंदा आयो सत्संग ते वेंदा आहियो भा कोई मम्मी वेंद त तहांई सत्संग ते कंहि ते।
न एतिरो त न वेंदा आहियूं हुते। अच्छा ममी वमी कॾहिं कॾहिं वेंदी आ ईअं न हेतिरो न वेंदा आहिनि।
हा सभु जॻहियुनि ते आहिनि न अॼकल्ह गीता ज्ञान जो सत्संग थी वियो आ। हरिओम वारनि जो राधा स्वामी माण्हू सिंधी अलग अलग पंथ म भटिजी वियो आ इलाही पंथ ॾिसो ता। सिंधिनि जा त पो इन चक्कर में थी वियव घण पर कजे छा? त सभु ॿिया जेके बि ऐन सभु हिकु गुरू करे वेठा ऐन हिकु सिंधी आ अलग-अलग धर्मनि अलग-अलग पंथनि में मुंदो पयो आ।
हा।
हिन चक्कर में ॿियो ॿुधायो सभ ठीक आह मज़े में?
हा सभ सुठो आह ऐं कमेंट वारो आहयो आ।
तव्हांजी तबियत पाणीं ठीक आह हा
हा
तव्हांजी मम्मी ठीक रहंदी आह। तबेत ठीक आह तव्हांजी मम्मीअ जी?
हा ठीक आह बाक़ी इयो आ मम्मी त माइगरेन जी प्रोब्लेम ब आह थोड़ी घंणी अछा
अच्छा ॿयो तव्हांजे पापा खे केहड़ो कम आह?
पापा खे ईहयो आ दुकान ते वेहंदा आहिन दुकान कॉस्मेटिक्स ज्वेलरी अंऊ सभ लेडिस जेका हूंदा आहिन जनरल हुनजी आह।
अच्छा अच्छा हींअर त मंदी हलंदी हूंदव हींअर हुअं ई
हा हीअर ऑफ सीजन आह। पो राखी जो रक्षाबंधन जो सीजन ईंदो उहो ई त हुन टाइम हलंदी आह। शादीअ जो सीज़न ई ईंदो आह ईअं
अच्छा तव्हां राखियूं वाखियूं रखंदा आहयो सभ?
हा राखियुं वाखियुं भी रखंदा आहियुं जिते किते
अच्छा अच्छा हा सही ॻाल्ह आह सही राखी बी हिन दफे आख़रीअ में आ अगस्त में बिल्कुल। त उन हिसाब सां पोइ हलंदी ग्राहकी हाणें त शांती
उहो ई आह अ अठाईस अगस्त जो आहे शायद रक्षाबंधन।
अच्छा अच्छा हे महीनो अञा ॿ महीनो पूरो।
हा
सही ॻाल्ह आह। ठीक आह मीड़ई भली कंदो गुरू बाबो सभ में। वेठो आ रखंदो सभिन जी लज्ज।
तां कें गुरू खे मञीदा आहयो? तव्हां केंह गुरुू खे मञीदा आहयो?
असां आहिन भरतपुर में गुरू आहिन असांजा साईं धरमदास साहिब उनखे मञीदा आहियूं असां। त उहे उन्हन जी भरत भरतपुर में दरबार आहे आहे असांजे शहर में बि दरबार आहे पर भरत भरतपुर में हुनन जी मेन दरबार आ उते पाठ रखजंदा आहिन असांजे हिते सांई जन जा साल में ट्रे